अया
बढ़िआँ अहाँ बताउ की सब भऽ रहल य
किछो नहि कहू तखन तऽ अहाँके हम कहलहुँ कनी व्यस्त भऽ गेल छलहुँ बाबूजी बजा ले छलै ताहि दुआरे फोन राखि देने छलहुँ
आह कोनो बात नहि ईसभ तऽ होइते छै की करबै
आ उएह सब छै तब कहियौ आओर समाचार
टाैइकमे तऽ अहाँब बहुत इन्जॉय केलियै छ बाते
यौ की कहौ मुस्तैंगग जे गेलहु भााय साहब ओतऽ साँसो ले मे बहुत जादा दिक्कत होइ छलै यौ
हँ ओ तऽ पहाड़ी इलाका छै ने पहाड़ी इलाका मे जे छै ने सा मे बड़ा दिक्कत करै छै
आब बहुत महगो छै ने एरिया बहुत जादा महगा छै रयौ देखियौ हमरा सबके सब मना करै छलै जाय लए बुझलियै
हू
तऽ हमसभ राइतो रात खींच देलियै तीन बजे करीब निकललहुँ पोखरासँ
अच्छा
अहाँके बताबै छी स्टार्टिंग से कहानी तब अहाँ बुझबै केना केना हमरा सबके खर्चा भेल या आओर सब बताबै छी देखियौ हमसभ एतयसँ गेलहुँ पहिले जनकपुर तऽ हम मतलब एक दिन पहिले हमरासभके निकलैके प्रोग्राम छलै भोरे भोरे तऽ की केलकै सूुर्या सब आर वन फाइव दऽ देलकै सर्विस कराबै लए तऽ स सर्विसे मे बाजि गेलै दू तीन तब हमसभ जल्दी जल्दी म पर एलहुं फेर ओतय सें मधुबनी से विदा भेलहुं तऽ जनकपुर अहाँ के कलहु क तेते बजे हमसभ बॉर्डर पर अथिी केलहुँ पाँच छओ बजे तऽ भनसार बनेलहुँ हमसभ बॉर्डर पर फेर कहलियै जतेक खिचाइ छै रातमे ओते खींच लै छिय रात मे तऽ उएह खीचलँ रातमे गाड़ी खीचै छिय तीसे किलोमीटर आग गेलहु तऽ बर्दी बात हमसब रूम लेब ओते खाना पीना खेलहुं तऽ आदमी सब कहलक की कि आगे रूम नहि मिलत अते लऽलियै इम्हरे कहु त हमूसभ कहलियै जतेक खिचेतै ओते त ओतऽ डेढ़ सए रुपैआसँ खाना स्टार्ट भेल आ नेपालमे सबसँ नीक बात की छै पता हइ छै आयूष
कथी
अपना सबकेँ इंडिया मे अनलिमिटेड खाना नहि देत लेकिन नेपाल म अनलिमिटेड खाना दै छियै
अहाँ अपन डेढ़ सौ रुपया म जते खा सकू
हँ तऽ डेढ़ सौ रुपआ मे खाली रोटी दूटा देने छलै रोटी टा अनलिमिटेड बाकी भात दाइल सब्जी पापड़ पापड़ नै बाकी जते चीज अहाँ कऽ लए सक साग ताग जते हो छै सब डेढ़ सौ से एतय स्टार्ट भेल फेर हमस ओते रात म रुकि गेलैं रूम लऽ कऽ एक आध दू जगह पर रूम पुछलौं तऽ यार महंगे कहै छलै तबो फेर एक जगह पर लेलौं हमसभ तऽ देखेलक तऽ छओ आदमी छलौं तऽ एकेगो रूम दऽ देलक पाँच गो बेड वला हम सब कहलिय उसी में हमलोग हम सब छ आदमी एरजस्ट कऽ लेवैय
हँ तऽ केलौं तऽ ओतय पाँच सौ पाँच सौ रुपआ ओतऽ खर्चा भेल
फेर अहाँकेँ बीर तीर लेलों सेह सब तऽ कनी मनी अढ़ाई सौ रुपआ उम्हर खर्चा भऽ गेलै सैह सबमें चैल गेल फेर ओतस हमसब सुबह सुबह काठमाण्डू लए विदा भेलों
अच्छ
काठमांडू यो रस्ता जे आफरोडिंग छले भाय काडमांडू लय बहुत खतरणाक नदी कऽ केँ बीस स हमरा सब केँ जै पड़ल
से छय पहाड़ पहाड़ सब केँ किनारा मे रस्ता छै हँ
आ रोड झैर गेल छै तऽ नदी केँ नीचा स उतारय कऽ रास्ता दऽ देने छलय तऽ पाइन दऽ केँ निकाल पड़ल छलय गाड़ी की कहु पूरा जुत्ता तुत्ता भीज गेल वाइह
तऽ भीजले जूत्ता जेना तेना खींचैत खाचैत फेर एक जगह हम सब रुकलौ खाना खाय लय दिन मे फेर ओत दु सौ रुपए जेना जेना आगा बढ़ल गेलो तेना महंगा भऽ गेलै
रेट बढैत गेलै
हँ बढ़ैत गेल काठमाण्डू मे फेर दु दिन रुकलौ पशु पतिनाथ घुमलों फेर एगो केदारनाथ बाबा केँ ओहिठमा की छै कहानी छै केदारनाथ बाबा केँ केदारनाथ मे अथी छैन्ह पैर छइन केदार बाबा केँ आ एहिठमा सिर छैन नेपालमे जे ढलेश्वर महादेव छथिन
हँ हँ
तऽ ओतय सीर छैन्ह महादेव कऽ तऽ एना मान्यता छै कि अहाँ अगर केदारनाथ जाइ छियै तऽ ओतऽ दर्शन करबै तऽ पुरा भऽ जायत नहि करबै तऽ अधूरा रहत
बुझ गेलिए
सएहसभ तऽ लक्ष्बाके गेल छलै केदारनाथ तऽ लक्ष्बाके पुरा भऽ गेलै अप्पन दर्शन
आब हमसब अब ई वला दर्शन करब तऽ आब केदारनाथ फगुला हो छै चलब अपना सब एके बेर प्लैन बना कऽ की और की सबगोटा प्लैन बना कऽचलब
चल बइ ओइ लऽ नै छै
फेर वैह छै फेर अहाँ केँ अधूरा रैह जैत ढलेश्वर महादेव तऽ ओ कहियो आबि कऽ कखनो फे जा छै काठमाण्डु जादा दूर नै तैयो अराईए सौ किलोमीटर तऽ छै कनि ऑफ रोडिंग छै बस काठमांडू केँ
हँ हम जे छै न मैन ले रोड वला रहतै न यहाँ स दार्जिलिंग चलु तीन सौ छौ किलोमीटर अइछ
हँ दार्जिलिंग चलब दार्जलिंगे केँ प्लान छै दार्जलिंग चलब अपना सब कनि एहन टाइम में चलब ने जे बरफ फो गिरतै यार सब चीज देख लेलौं बुझलियै आर उहय तऽ कहय छी सभ चीज देखलौं खाली बरफ नै देखलौं है आ दोस्त सब केँ साथ बरफ देखबै आ बरफ एक दुसरा पर मारब तऽ अलग मजा एतै
मजा एतै म ओ हम बताउ न अहाँकेँ तऽ दार्जलिंग वला मे ओते खर्चा छै नै पर
खरचा नै छै बात सही छै लेकिन तब्बो यौ बाइक सऽ जेबै रूम लेबै
खाली अहाँकेँ पेट्रोल केँ रहत और रूम केँ रहत टोल टोल उल तऽ अहाँ केँ काटत न टेल तऽ अहाँ बाइकसँ साइडसँ निकैल सकै छी
कटै स हँ
हँ
देखौ तबो अहाँ केँ पच्चीसो तीन हजार रुपआ लऽ कऽ जाय पड़त यार खाना पीना
हँ पर पर्सन तीन हजार चार हजार रुपैआ रहै केँ चाही
हँ ओते रहल चाही बहुत भऽ गेले लेकिन तब ओते रहल चाही कियाकि सब गोटा जेबे न तऽ साथ मे रूम लेबै तऽ सस्ता पड़ जाइ छै रूम
सही बात छै दार्जिलींग
कहानी कहै छल यौ ओ फेर हमसब कठमांडू मे रुक रुकलों बुझलिय
हँ हँ हँ
काठमाण्डू मे फेर घुमैत फिरैत ओ तऽ कह सूर्या एक दिन और रुक जाय लऽभाय एते हमरा सब कऽ पैसा कऽ शॉर्ट आउट हुए आ हमरा सभ केँ एतेक खर्चा न सूरजा दुआारे यौ बहुते ओ कहे की खाली अहाँ सब बाइकेँ चलाबे ल आयल छै कतहु रुकि कऽ घुमबै से नहि तऽ भाय जे मुस्तांग तक केँ आखिरी छै तऽ मुस्ताग न पहिले जेयबै साला जता तत दू दू दिन रोइक दै छलै फेर काठमांडू में रुकलो फेर पोखरा मे साला गेल दू दिन रोइक देलक नहाय केँ चक्कर मे आ सबसे दिक्कत की छै ने यौ ई सब ने खाली सुते छलै सुईते तऽ फेर सुबह में दस बजे उठ तऽ भाय घुमबै कतऽ तऽ घूम पबै छलियै नै हम सभ
हँ बुझी गेलिये
आ हम सभ काठमाण्डू सँ बुझियौ रारत मे निकलल छलौं करीब राइत भऽ गेल तब इम्हर से यूपी वाला बॉर्डर से दूगो बाइक एगो स्प्लेंडर एगो पल्सर यू पी वाला तऽ ओहो सभ फेर मिल गेल हमरा सभ केँ तऽ नीक लागल कनि तब तऽ हम सभ कनि ओ सब स्पीड में हँ तऽ ग्रुप लम्बा भऽ गेल तऽ कखनो ओ सब खिचैाइ कखनो हम सभ तऽ साथ मे इंडिकेटर जला कऽ फेर कनि आगा हम लक्षबा कऽ बाइक मे प्रॉब्लम भऽ गेले या तऽ रुकि गेलियै हम सब ठंडा होय लऽ तऽ ओ सब आगाँ बढ़ि गेल छलै लेकिन फेर जे बात छै एते नीक दोस्ती भऽ गेल जे ओहो सभ आगाँ रुकि गेलै फेर हमरे सभ द्वारे आ राइत बिराति वाला बात छलै फेर हम सभ इम्हर जाइ लए फेर कनि आगाँ चललहुँ फेर रुकि गैलैं फेरो स मिलल फेरो ओ सभ आगे बढ़ि गेल फेर चाय ताय फेर बादमे ओ सब रुकल छलै एक जगह पर तऽ हमहूँ सब ओत मिललौं सभ गोटा फेर जाइत जाइत फेर रस्ता मे बारिश हेवय लगल तऽ एगो पेट्रोल पंप मिलल आ रात भऽ गेले काफी दू बाइज गेले पेट्रोले पम्प पर लक्ष्मा नवीना भीज कऽ अगला वाला पेट्रोल पम्प चैल गेले
हँ
हम सब पहिले पेट्रोल पंप पर चार गो बाइक रुक गेलिये
तऽ हम सभ उएह पेट्रोले पम्प पर सुतलहुँं सभ गोटा साला जगह तगह होइ नहि त्यो की करितेै जेना तेना कऽ सुति रहल यै पेट्रोल पम्प पर
बुझिते छियै कनि ओनाहु मजा आबै छै यार कनि मनी तऽ ओना हमरा सब लग बरशाति नै छलै सूरजा जल ओ नहि होइया टंकी पर जे पेट्रोल देय वला सिस्टम रहैया पर खड़ा रहै छै आदमी तऽ ओतऽ ओ अपन बैग बिछेलक ओ सुतल ओहिठमा इम्हर और एगो अथी जेना छलै पिलर जे बनल तऽ ओइर पर दू आदमी सत्यम एगो लड़का सुत रहलै एगो लड़का कुर्सी पर बचलहुँ हम आर एगो आशू तऽ आशू फेर हम की केलहुँ फेर सुरजा केँ बगल मे नीचा मे हमहुं एगो बैग देलौं सुरजा हाइट मे हम‌ नीचा मे फेर हमहुँ सुतलौं वाइह जेना तेना की करितियै भैर राइत फेर बसमे आ लक्ष्बा सऽ भिजते भाइजते पहुँच गेल पोखरा पच्चीसे किलोमीटर ओतय स छलय बचल तऽ ई सब फेर रूम लेलक जाक अ साढ़े सात सौ मतलब पन्द्रह सौ रुपआ करीब ओकरा रूम मिलले ओ बात केने छलै राइतमे कि हमलोगो का पाँच छै छेह आदमी छअ आदमी छियै से हिसाबसँ रूमो दऽ देलकै बुढ़बा सुबह सुबह हमसभ गेलहुँ ओहि रूम पर तऽ ओ बुढ़िया कहै छै कि नै से छओ आदमी केँ नै जाय देबो ई ओ बहस करय लगले बुढ़िया ई बेवकूफ लक्ष्बा की केलकै पैसो दऽ देलकै पूरा
आ तब किछ कहिओ नहि सकय छियै बुढ़िया केँ आ बुढ़िया छलै बहस की करितियै ओकरा साथे नै आबय दैत तऽ लक्ष्वा नवीनमा केँ भेज अपन झूठ फूस कऽ खर्चा भेलै दूगो आदमी केँ साढ़े सात सौ साढ़े सात सौ रुपैआ खर्चा कियाकि हमसभ रहबै नै केँ लिए तऽ हम सभ रूम केँ किया देबै पैसा
सही बात छै तऽ ओ दुनू अपन पाइ देलक
एक दिन केँ हँ एक दिन के रूम केँ पैसा बचि गेल फेर पेट्रोले पम्प पर सुत रहलौं हमसभ फेर सुबह सुबह पोखरामे रूम लेलौं
सैह सब तब अहाँ कहियो की हाल समाचार सब छै
ओहे छै हम एखन हाल मे गेल छलियै पुरी
पुरी गेल छेलौ
पुरी गेल छलौं म एतऽसँ तऽ अहाँ कतेक छह घण्टा केँ रास्ता छै तऽ हम हमर एगो दोस्त त बनल छै अदितबा ओहो छै पाय वाला बड़ लड़का ओ अपन कार स जे छै ने हम दुनू आदमी गेल छलियै पुरी एतयसँ सात बजे निकल छलै से साँझमे
ओ तऽ केहन लागल ओतोके जनकपुरके सिस्टम
ओतऽ मे अ पुरीके अथि कतय जनकपुरीके के एतऽ जगन्नाथ पुरी के ओहे बतबै छी हम अहाँके हम सब एतयसँ गेलियै ने सात बजे तऽ तक चैर या पाँच बजे तक हमसभ पहुँचलियै हमसभ पहुँचलियै तऽ एगो रूम लेलियै हँ ओतो कपड़ा उपड़ा रखलियऐ आ ग्यारह बजे तक सुतलियै फेर पाँन सो रुपया मात्र
पाँच सौ सस्ता छलै तब त पर मेम्बर या अकेलाके
अए नै एगो रूम के ने डबल बेड के पाँच सो रूपया छै हँ डबल तऽ हम और हमर दोस्त जे ओतो रुकलियै हँ त हं ओइमे अ हम दुनू की केलियै कनी काल ग्यारह बजे तक सुतलियै ओइके बाद हम सभ गेलियै जगन्नाथपुरी मन्दिर
अखन किछु कहल जाइ छै नै यौ अखन जे जगरनाथ पुरीमे जाय छै तऽ मान्यता प्राप्त या किछो मतलब अखन पूजा पाठ चलि रहल छै ने जेना
हँ अखन त जगर अथी एखन अहाँके जगरनाथ यात्रा निकलतै ओहि टाइममे
अहाँ सब जखन गेल छी तखन यात्रा नि
नै एखन निकल निकलैके निकलैवला छै डेट छै अहाँके जुलाइमे केते
नै जेना सुनलियै मन्दिर स ओ भगवान सबके निकैल निकैल कऽ नहायल जाइ छै इमे नदीमे कि समुद्रमे
ओहे कल छै ओहे होइ छै जगन्नाथ यात्रामे
तऽ उमहर नदी छै या समुद्र
समुद्र छै समुद्र छै प्रॉपर समुद्र छै
तब तऽ अहाँ सब ओतऽ नाव पर चैढ़ कऽ गेल हेबै
नै तऽ नै तऽ अथि अथि प्रॉपर रोड देने छै
रोड देल गेल छै
हँ जगन्नाथ पुरी तऽ जगन्नाथ जगन्नाथपुरी ओकरबाद बीच
नै तऽ हमर दादी सब जेना गेल छेला ओइ टाइम मे तऽ नाव स गेल छलखिन ओइ टाइम मे बुझा रोड सब नै छलै
आ ओइ टाइममे नै एतै तऽ हमसभ अथ हम हमर दोस्तसभ गेल छलियै हँ तऽ अथि तऽ हमसभ गेलियै अहाँके तीन बजे तक जगन्नाथजीके दर्शन कऽ कऽ आ शाम टाइमे बीचमे नहेलियै नहि टाइम वइम स्पेंड कर रह छै न डिस्कोसभ छलैएआ ओहिमे स्टैग एन्ट्री दै छलै तऽ हमसभ स्टैग एन्ट्री किया करबै अपना आओर साथमे बीर उर लऽ कऽ अपन अपना से एन्जॉय केलियै हँ
ठीके केलउन यौ हमरो सबके डिस मे जाइके प्लान छेला लेकिन भाय सूर्या एते डरा देलक न कहलक भाय जेबै तऽ बीस हजार पच्चीस हजार नेपाली खर्चा भऽ जेअत की देखि ओता जेबै तऽ कोइ आबेय जायत मान कऽ चलू ओकरा मना थोड़े ने कऽ सकै छियय आ मानू एको बेर ओ एक सीख लऽ लेलक तऽ अहाँके एगारह सो रुपैया बैन गेल एके बेरमे
आओर ओतय अथी क्लब मे होइते छै क्लब मे होइते छै
वएह दुआर हमसभ गेबे नै केलहुँ भाय डर सब
तऽ हम अहाँ आब हम अहाँके बतबै छी ई जे भेलै न तऽ हमसभ जे छै फेर भोरमे जे राति मे ते जे भोरमे हमसब लेट उठल रहै नओ दस बजे ओके बाद दस बजे हम सब अथ बीच पर नहेनाय स्टार्ट केने हाब दू बजे तक न ते रहि गेलै हँ ओई के बाद फेर तुरंत तुरंत घर समुद्र मे समुंद्र मे हँ मे बहुत मजा आबै
पेएन त पुरा नमकीन नमकीन इन्देज नै लगै छला अजीब भऽ जायत अह ओत के पएन स नहेबैे ले घर पर जबतक नै नहेबै न जबतक मने नै मानत